झूलेलाल
जय झूलेलाल
बढ़िया बढ़िया तव्हां ॿुधायो?
बस बढ़िया, तव्हां ॿुधायो छा हालचाल? छा था कयो?
बसि बबूअ खे हींअर रोटी ॾिनी, मां रोटी थी खावां, तव्हां ॿुधायो तव्हां सां गॾ
बसि मां रोटी वोटी खाई करे फ्री थी आहियूं अञा हाणे असां
थोड़ो ग्रुप जो आनंद वठो जी जी जी
ॿियो ॿुधायो? वञो ता योगा योगा ते वेंदा आहियो? सुबुह वॉक
न न वॉक वग़ैरह त न कंदा आहियूं। बाक़ी सुबुह जो रूटीन थोरी सी हा बबु स्कूल वग़ैरह वेंदो आहे। बाक़ी दीदी जो आई दरबार वेंदा आहियूं शाम जो
अच्छा दरबार वेंदा आहियो शाम जो, सत्संग के कंहिंखे मञदा आहियो?
अ ख़ैर हूअं त बाबा मतलब हरे माधव जो नामदान वठलु आहे कट निवारे बाबा जन जो और बाक़ी हिते जाते मां रहंदी आहियां हुते मतिलब बाबा भगत राम दरबार आहे
अच्छा अच्छा ॾिसो आहे भॻवानु कंहिंखे बि मञियो सत्संग में मिले थो उहो ईसभु जॻह मिले थो ज सभु ॿुधाईंदा उहो ई आहिनि
भाभी, मालिक हिक ई आ बस असां हुननि खे रूप अलॻि अलॻि ॾई क्योंकी छा थींदो आहे भॻवानु चवे थो मां हिकु हंधि मतिलबु सभिनि वटि मां नथो पुॾी सघां पयो, त हुन ने असांखे हि हा हुने असांखे छा ॾिनई? असांखे जनमु ॾियण लाइ असांजी माउ ॾिनई मम्मी ने मां ने असांखे हेतिरो वॾो
सभिनीनि खे हिसनि में बांटे करे सभिनीनि खे मंडली ॾिनी आ हिन खे तूं थोड़ो सो ज्ञान बांट, हिनखे तूं थोड़ो सो ज्ञान बांट
जी जी जी जी ज़रूरु जी बसि इ
बसि हुननि जा शब्द थोड़ा थोड़ा चवण जा अलॻि आहिनि लेकिन म
मतिलब हिकिड़ो ई तव, जी जी जी
सही आ न मिले सत्संग जो सार त उहो ई आ तहां कंहि बि
हिकिड़ो ई रूल तव
जी सब जो मालिक हिकिड़ो, ॾिसो हिंदू त हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम मालिक सभ ज सभिनिनि जो हिकिड़ो ई आ लेकिन उन्हनि जो तरीक़ो थोड़ो कस्टम अलॻ अनि थोड़ा असांजा अलॻ अनि ठीकु आ, ॻाल्हाइणो जो तरीक़ो थोड़ो अलॻि आ, थोड़ो असांजो अलॻि आ, थोड़ो सम्झण जो तरीक़ो अलॻि आ। लेकिन शय उहा ई आ, सभिनिनि में ॿुधायो उहोई था, हिकिड़ी शय ॿुधाईंदा आहिन।
न त असां जाते बि वेंदा आहियूं हर, हर जात, हर रात जो माण्हू ईंदा थव, हर अगरि मां क वेंदी आहियां पंहिंजे मालिक वटि, मांजे मालिकनि वटि एतिरा मतिलबु अलाए काथां काथां जा गुजराती, मराठी, ब गाली हर, हर कंहिंजो रूप हिकिड़ो ई आहे लेकिन हर कंहिंजी मञण जी नॉलेज थोड़ी सी
भाषा अलॻि आहे, मञण जी नॉलेज अलॻि आहे, सभिनि जो सम्झाइण जो तरीक़ो अलॻि आहे। ठीकु आ, भई नाला बी रखिया थउ के हे हिन जो गुरु आ, हे हिन जो गुरु आ। लेकिन आहे सभिननि जो हिकिड़ो ई हले उहो ई थो सभु जॻह सत्संग में सॼो उहो ई आहे लेकिन असां वरी पाण इंसानु आहियूं न, त असां हुनखे चवंदा आहियूं ॾिसो असां पाण सिंधी आहियूं, ठीकु आ।
जी, जी, जी।
सिंधी आहियो, मां भी सिंधी आहिया, सिंधियुनि में बि घणी अलॻि- अलॻि आहिनि। जेखमाबादी, साहिती, खानपुरी, बारियाली, अलॻि -अलॻि थी विया।
अलगि् -अलॻि थी वया हा।
आहिनि त, आहियूं त, असां सभई सिंधी, भाउ -भेण हिकॾा ई न हिकिॾै सिंध जा आहियूं न सभु ॼणा। लेकिन उन्हनि खे बि सि जीअ, अलॻि, अलॻि कैटेगरी में सभिनीनि खे ॿाटे रखियो आ।
ॿाटे रखं तां
त उह भॻवान बि उहो ई थो करे, की मां आहियां त हिक ॾौ, लेकिन काथे- काथे पेर रखां, कंहिंखे- कंहिंखे हथ वञी करे ॾयां हिन मां सभिनीनि खे ॿाटे रखियो आ, कि हिनखे तूं संभाल, हिनखे तूं संभाल।
उहो त सही गा़ल आ, त भॻवान आ त सभिनि वठ हिन लाइ त गुरु ॾिनई न, गुर जे थ्रू ई, गुरु जे थ्रू, असां भॻवान सां मिलूंऊ पिया
ऐं ॾाढो ज़रूरी आ की हिन जनम में असांखे, जेसतोण गुरु न मिलंदो असां, तरी न सघंदासे
बिल्कुलु भी न।
हुन तरण लाइ असांखे, गुरू जी सेवा, गुरू जी आज्ञा ऐं गुरु करण ॾाढो ज़रूरी आ, नाम जपणु ॾाढो ज़रूरी आ। सही आ, असांखे सॼी पंहिंजे घर जी रुटीन जी लाइफ में मतलबु सॼे ॾींहं जी जेकी लाइफ रुटीन आ, असांजी हुनन में असांखे न, न करे बि असां कलाकु नथा कॾी सघूं, त ॾह मिंट त भॻवान लाइ कढूं।
न, न उहोई चवां ति चोवीह घंटा ॾिनोमांव थी, अमीर लाइ उहे चोवीह घंटा आहिनि, ग़रीब लाइ बि चोवीह घंटा आहिनि। कोई काथे आहे, कोई काथे आहे, लेकिन सभिनि लाइ टाइमिंग उई आहे, लेकिन असां घंटो न कॾु तां, असांजे जीवन जो कोई मतिलबु न आहे और छॾिणो सभु कुझु हिते आहे, कुझु बि न खणी वेंदा पोइ जेको खणी वेंदासीं, हुन लाइ ई असां वटि टाइम कोन्हे को
ॾिसो, पैदा थियासीं, पंहिंजे माउ जे पेट मां नंगाई पैदा थियासीं ख़ाली ठीकु आ बिना कपिड़नि जे, वेंदासे तॾहिं बि उहो पंहिंजो कपिड़ो ना हे। उहो बि असांखे ॿाहिरो मिलंदो आ, असां कफन जो ॿिए कंहिंजो पाईंदा आहियूं।
सही गा्ल्हि
पो असां छा खणी आयासें, छा खणी वेंदासे, तहां ॾिसो त पुठियो आहे छा माण्हूं मरे तो त असांखे ख़बर पए थी, की हुनजे हथ में छा हुयो? या हो छा सोचे पियो, जेॾी महिल मरियो
सही ॻाल्ह आ
कुछु बि अॼुकल्ह ॾिसो ता केॾा अटैक ता अचेनि, माण्हूं पाण वेंदे मतिलब खिलदे - खाईंदे बि माण्हूं ओॾी महिल हली तो वंञे, केंजी ख़बर नथी पवे।
त सहीॻाल्हि आहे भाभी इह्यो ई हादसो मासा गॾु बि थियो पिछले महीने पिछले महीने मांजे भाउ सां गॾु बि इह्यो ई ॻाल्हि थी वई
छा थियुव?
मांजे भाउ खे अटैक अची वियो हो, मतलब असां- असां सोचे करे असांजी प्लनिंग असां बाहर पा वंञंउं, वृंदावन पिया वनंउं
अच्छा- अच्छा।
वृंदावन वनंउं पिया वृंदावन वञंउं पिया, हिकु ॾींहुं पहिरें जी ॻाल्हि आहे पूरी तैयारी थी वई आ बैगा रेडी यूं आहिन पूरो तैयारी करे-करे हुन खां पो हीअं एक्चुअल में छा थियो? त अचानक थोड़ो सो सूर पयुस डॉक्टर ॾे वठी वियासीं त पो डॉक्टर टर अधु घंटे में असांखे जवाब ॾई रखंउं की साम्हूं वारो आहे ई कोन्ह ओॾीमल असांजा न-न-न अस्पताल में हास मतलब हुनजे ॿिए ॾींहं ते सुबुअ जो वंञंण वारा हासीं कुछ बि न हुस हलदो फिरदो सुबुअ जो घुमी वुमी करे आयो हे भाभी पो हे हादसो थी वयो त आख़िर छा ता करे सघंउं भई, कुछ बि नअसांजे हथ कुछ पांजि पूरी तैयारी पांण कई तंई पांजा बैगा ठातेज़ पांजा कप कपड़ा ठाता तई सभु कुछ एक्स वाई ज़ेड सभु कुछु सभ कुछ खिलंदो खिलंदो असां सां गॾु कार में वेही करे हलो अस्पताल डॉक्टर बी-पी पांण चेक कराई हस विधाता खे अलाए छा मंज़ूर हो असां मतलब
ॾिसो हुनजो उन उनजो काल हुनखे ओतरो उन जॻह ते खिचे पियो।
लेकिन हो गया जाते जे लिखल हूंदो तस
जाते लिखणी हूंदी आ न की अस असांखे अॼु हिनई धरतीअ ते हिन जॻह ते ई स्थान ते वंञिंणो आ तस असां होडे खिचजी वेंदासीं। केड़े न केड़े बहाने असांजे बि मुंजे बि हिकिड़े रिश्तेदार में ईयंई थियो की हो ॿई हुया वंञेंनि पिया पांजे धीअ जी उन काल सर्प जी पूजा कराइण उज् उजैन महाकाल, वया इन पांजी सॼी फैमिली तन गॾु धीअ बि पुट्र बि ॿई ज़ाल मुर्स बि अऊं निराण अंउं उनजी धीअरां घोटु बि हुयुस छोकी उन्हन खे भी पूजा कराइणी हुई त अमावसया थींदी आ न हरियाली अमावस ते त उह काल सर्प जी पूजा थींदी आ, त उवो वंञेंन पिया करांएण त उवो होटल में वंञी करे राति जो सुम्या की सुबु जो नंबर लॻराए रखियो हुयंउं वी आई पी में की असां खे सुबुअ जो पूजा कराईणी आ, पंडित वंडित सां सभु ॻाल्हाए आया हुया, ट्रेन में वया
ह
उते राति जो होटल में कमरो वरितऊं उन भाईअ खे जे पंहिंजी धीअ जी पूजा कराइण वयो। कि शो की ॾिसो केहंजी कुंडलीअ में काल सर्प हूंदो आ त लॻंदो आ न कि शादी में संकट ईंदा आइन।
संकट
टाइम सां नथी थिए, सब कुछ त इहो पेहरों कढराए थऊं। त उन चयो मां हरियालीे अमावस आ, मां पूजा कराए थो वठां पंडित खां। राति जो रोटी खाई करे बिस्तर ते सुम्या थव सिर्फ़ ओॾी मइल ॿीं वजे जे क़रीब बाथरूम लाय उथया थव होटल में पुट्र हेठ पलंग जे हेठो सुम पियो थस पासे में गदो बिछाए करे अंउ पाण पलंग तों सिर्फ हेठि लथो थव वॉशरुम वयो थव बाथरूम थी करे आयो आ पलंग ते सुम्हण लाय अंउ पलंग तों अनबेलेंस थी वियो कि किरी पियो हेठि। किरण हुनजी नस अलाए छा थियुसि या अटैक आयुसि, भॻवानु जाणे हॉस्पिटल वठी वयसि रात जो ई, उथियो ई कान। हॉस्पिटल वयो त डॉक्टरनि जवाबु ॾई रखियोंसि कि कान थव।
अंञा त पूजा कराई न हुयंउस, ह उज्जैन वयो हुयो रात जो हुते कि मां सुबुह जो पूजा कराईंदम। पो ॾिसो हुनजो करम उहो कोटा जो रहंदो थव, कोटा खो उज्जैन उनजो करर् हुनन खे खीचे वयो कि तुंहिंजो काल हितेई थई तोखे हेॾे अचणो थई।
उहो त बराबरि जी सही था चओ पया दीदी।
पो उहोई आ न असांखे ख़बर थोङी ना आहे अॼु असां गाॾी हलाए करे काडे वंञंउं था, केड़ी जॻह ते काथे किरंउ ता रास्
हुन उहोई चवन था न कि असां कल पांजो छा थो थे न भाभी असां पांजो न कल सुधारण जे चक्कर में अॼ ख़राब ता कयूं पया।
अॼु ख़ इन खो सुठो आए कि अॼु सुधारण लाय असांखे भॻवान जो नालो
नालो ॾिनो हे वई अॾ वई चवां थी अॾ सुधारंदासीं त कल त असां ॾिठो ई न आहे न की कल असां आयूं कि न आयूं।
आहियूं की न असांखे, भाभी कल जी ॻाल ता कयो असांखे त पल जी न ख़बर आ। हाणे अच्छा मां तव्हां सां ॻाल्हायां थी मांजो कि आए की मां कल बि तव्हां सां ॻाल्हाए सघंदम! हे थोड़ी जा त मां कैंसा गल्हाए सघदम!
न न उहई चवां थी न असां हिन लाय पंहिंजो कल सुधारण जे चक्कर में पंहिंजो अडु तां ख़राबु कयूं पिया। कि अडु पंहिंजो ख़राबु था कयूं, भई कल असांॼो सेटल थींदो।
असां सां गॾु भॻवान सां असां सां गॾु अॻिते जेको हलंदो उहो भॻवान जो नालो हलंदो। उहो खणदासीं त असां तरी वेंदासीं न त त असांखे उहो मोक्ष बि न मिलंदो।
उहो त सही ता चओ प्या।
ॾिसो, गरुड़ पुराण में केॾो सारो पांजो नर्क लि खयल आ, पढ़ियो तव उहो पढ़दे पढ़दे त एॾी रोंगटा खड़ा थी वेंदा आन कि असां पो हिकिड़ी चीटी
ना पयोसि न त गरूड़ पुराण जो असां पाठ करायोसीं त बाक़ाइदा हुन में हिकु हिकु वाणी सत लिख खल तव हिक हिक वाणी, हिक हिक वाणी जीअं असांखे काथे वञणो हूंदो आहे त असां चवंदा आहियूं न की असांखे मतलब तांजे, असांखे अगर सम्झो असांजे पांजे घर सां ॿे घर वञिणो आहे या त कुछ कुछ रास्ता ईंदा ईन मतलब नंढा नंढा स्टेशन ईंदा ईन। त यमलोक में बि सोराह जी सोराह स्टेशन तव। स हा सोराह तव तव्हांखे हो पार करे करे वञनो पंवदी आ अगर तांजा कर्म सुठा हूंदाव त हां हुनजी हा अगर कर्म सुठा न हूंदव त उएई जलंदव उहो कंदव हे कंदव पो त तहां पांजा कर्मा पिट
इन कलियूंग में पाप एरो वधल आ त तव्हांखे लॻे तो हिन दफ़े कोई बि स्वर्ग वञण लाइक़ बि न आए। ठीक आ तां हिन जो हिक हिक स्टेप पार न करे सघदा आयो। ॾिसो अगर गरूर पुरान जो पाण अगर ओ अ नर्क जनम पढ़यो आ न असां हिकड़ी ची टी मारण जे टाइम ते बि न सोचदासे। की हुन खे मारण सां बि असांखे जेको पाप लॻे तो।
त उअई चवंता न जेकी मथे में असांजी असां जेकी जुआ चवंदा आयूं जिनखे जुआ थींदीयूं एन छा त हुनन खे मारंदा आव जेको हुनमें बि पाप लॻंदो तव तांखे। और अगर हिक जानवर ॿे जानवर खे मारंदो त हुनखे पाप न लॻंदो।
उहे ई जानवर जेके मारे करे खाइन ता उए
हा उहई चवांदी न हिक जानवर अगर ॿे जानवर खे मारंदो त पाप न लॻदो अगर असां इंसान आयूं त असां अगर हिक बि जानवर खे मारंदासीं त असांखे ॾाढो वॾो पाप आ। ॾाढो वॾो पाप लॻंदो असां एकादशी में ॿु थी आये त इस त वेंदा आयूं दरबार तू जुड़ल जॾीं खां जुड़यल आयूं न जॾीं खां हीअं लॻंदो आह की हा जीवन में अगर सुधारण सुधारणो तव पांजी लाइफ त गुरू गुरू ॾाढो जरूरी तव।
न न ॾाढो जरूरी आह अॻते असांखे सिर्फ़ इहो, भॻवान जो नालो ही तारंदो। ॿियो कोई न तारंदो ओॾी मल असां सोचंदा आयूं न। की हे असांजी फैमिली आह, हे असांजो घर, हे मुंजा ॿार। ओॾी मल कोई बि न ईंदो, त ॿार रोईंदा रहजी वेंदा असां मूंखे तारण लाइ गुरू हथ अंगुली पकड़े करे मथे वठी हलंदो।
सही ॻाल्ह
त असांखे मतलब सभखां वधीक सुठो थी ईयो आह की सॼे पांजे घर जे रुटीन जे टाइम असा कलाक पांजे लाये कलाक न त ॾ मिंट असा पांजे लाये कढऊं जेसा गुरू जो नालो खणी सघूं। बिल्कुल ॾाढो ॾाढो लॻंदो आहे मन खे